आरो
नमस्कार
नमस्कार
आइ हमसभ झारखण्डक प्रसिद्ध जलप्रपात सभहक विषयमे विस्तारसँ चर्चा करब करब
ई विषय बहुत रोचक अछि आ हमरा प्राकृतिक सौन्दर बारे मे जानबाक बहुत उत्साहक अछी
झारखण्ड प्राकृतिक संप्रदा सँ भरल राज्य अछि जतय अनेक सुन्दर जलप्रपात देखबाक लेल भेटैत अछि
हँ हम सुनने छी जे झारखण्ड प्राप्त दूर दूर तक प्रश्षित अछि
ह सभसे प्रसिद्ध जलप्रपात हुनड्रू जलप्रपात मानल जाइत अछि
हुंड्रू जलप्राप्त राँची जिलामे सवर रेखा नदी पर स्थित अछि
एकर ऊँचाइ लगभग अन्ठानबे मीटर मानल जाइत अछि
बल ताशक समस्या एकर दृशय अनियाते मनमोहक लागैत अछि
पर्यटक सभ एतै प्राकृतिक सौन्दर्य आनन्दक लेबाक लेल अबैत छथि
चारू कात हरियर जंगत आ पहाड़ एकर सुन्दरता बर्भत अछि
चारुकात हरियाली जङ्गल आ पहाड़ एकर सुन्दरता बढ़बैत अछि
दोसर प्रसि शिद्धध जलप्राप्त जौनहार जलप्राप्त अछि
दोसर प्रसिद्ध जलप्रपात जोनहा जलप्रपात अछि
जोनाह जलप्राप्त के गोतारा नमसय सेहो जानल जाइत अछि
ई जलप्रपात राँची के निकट स्थित अछि
एतय पहुँचय लेल बहुत सीढ़ी उत्पादक पड़ैत अछि
मुदा नीचे पहुँचला पर अद्भुत दृश्य देख बक लेल भेटैत अछि
पर्यटक सभ खूब फोटो खिचबैत छथि
दसम जलपर्वत सेहो बहुत प्रसिद्ध अछि
ई कांची नदी पर बनल एक सुन्दर जलप्राप्त अछि
राँची से लगभग चालीस किलोमीटर दूर स्थित अछि
पानी के धार एक मुख्य आकर्षण अछि
बरसातमे एत
बशे अान खरा हबाक आवश्यकता होत छै सरकार सेहो सुरक्षा निर्देश जारी करैत अछि परी जलप्रपात पश्चिम सिंभूम क्षेत्रमे प्रसिद्ध छै ई जलप्राप्त धना जङ्गलक बीच स्थित अछि एकर प्रकृतिक वातावरण अत्यंत शान्त आ मनमोहक अछि एतय पक्षिक मधुर आवाज सेहो सुनाइ पड़ैत अछि
लोक जे जलप्रपात झारखण्डक सबसँ ऊँच जलप्रपात मानल जाइत अछि
ई लातहाल जिलामे स्थित अछि
एकर ऊँचाई लगभग एक
रे पानीक दृश्य अन्यन्त आकर्षण लागैत अछि।
बरसातक मौसममे एकर चल प्रवाह आओर बढ़ि जाइत अछि।
पर्यटकसभ एतय घुमबाक लेल विशेष रूपसँ अबैत छथि।
पञ्चघाघ जलप्रपत सेहो हो झारखण्डक प्रमुख पर्यटन स्थल अछि
ई खूटी जिलामे स्थित अछि
पाँच अलग अलग धरामे पानि गिरबाक कारण एकर पञ्चघाग पड़ल
एकर पिकनिक मनावक लेल बहुत लोक आबैत छथिन
सीता जलपर्पत सेहो ओ प्राकृतिक सुन्दरताक लेल प्रसिद्ध अछि
वातावरणक कारण तकनीकी बहुत पसिन्न पड़ैत अछि
बूढ़हदक जलप्रपत सेहो अत्यन्त सुन्दर मानल जाइत अछि
एकर चारु कतक दृश्य मन के आधनित कर दैत अछि
झारखण्डमे छोट बड़ बहुत जलप्रपात भेटैत अछि
ईसभ राज्यक पर्यटन उभेँ मजबूत बनबैत अछि विदेशी पर्यटक सेहो प्राकृतिक सौन्दर्य देखभालक लेल पञचिते छथि झारखणडक पहाड़ी क्षेत्र जन पर निर्माण ल उपयुक्त अछि। एहि कारण एते अनेक नदी आ झरना भेटैत अछि।
जरपर्पत् सभ स्थानिय अर्थवस्था ामे योगदान दैत अछि।
होटेल बाहन आ व्यापारिक विकास सेहो सेहो होयत अछि।
पर्यटन बनलासँ रोजगारक अवसर सेहो बढ़ैत अछि। ह
स्थानीय लोकसभके सेहो लाभ भेटैत अछि।
बरसातक समय जलपर्वत सभ अपन चरम सुन्दरता परर रहैत अछि।
मुदा ओही समय सुरक्षा परर विशेष ध्यान देबाकक चाही
बहुत लोक बिना सावधानी खतरनाक स्थानपर चलि जाइत छथि।
ई गलत बात अछि आ दुर्घटना भेल सकैत अछि।
प्रसानक नि उद्देश्य देखिखना मानबाक चाही
पर्यावरणक रक्षा करब सेहो आवश्यक अछि।
कचरा फिलनास प्राकृतिक सौन्दर्य नष्ट भऽ जाइत अछि।
सभ पर्यटकके सुरक्षा बनाने रखबाक चाही
सड़क आ अन्य सुविधा सभमे लगातार सुरधर कयल जा रहल अछि।
एतय घूमय आयल लोक सभी स्थानीय संस्कृति सेहो देखैत छथि।
आदिवासी संस्कृति झाड़खण्डक विशेष पहचान अछि।
जलपाप्त आ संस्कृत मिलके अद्भुत अन अनुभूव दैत अछि।
हमरो एक दिन सभ जलप्रपत देखबाक इच्छा अछि
जरूर जायब तऽ बहुत आनन्द भेटत
परिवारक संग यात्रा करब ओ और निक राहत
मित्र सभक संगङ्ग पिकनिको सेहो अलग आनन्द होइत अछि।
प्रकृतिक बीच समय बिताएब स मन प्रसन्न रहैत अछि।
आधुनिक जीवनक तनाव सेहो कम होइत अछि।
जलप्रपातक कलकल ध्वनि सुनयक मन शान्त भई जाइत अछि
एत फोटोग्राफी लेल सेहो उत्तम अवसर भेटैत अछि
प्राकृतिक प्रेमी लोकनिक ई स्थान बहुत पसीना पड़ैत अछि
बहुत फिल्म आ डॉक्यूमेंट्री सेहो एतय बनाओल गेल अछि।
प्राकृतिक दृश्य कैमरामे बहुत सुन्दर देखिय पड़ैत अछि।
विद्यार्थीसभ सेहो शैक्षणिक भ्रमण पर अबैत छथिन
य प्रकृिक भूगोल बारेमे बहुत किछु सिखबाक अवसर भेटैत अछि।
नदीक पवाह आ चट्टानक संचरना देखभाल ब होइत अछि।
विज्ञानक विद्यार्थी लेल सेहो ई उपयोगी स्थान अछि।
झारखण्डक पर्यटन मानचित्रमे जलप्राप्त सभक महत्वपूर्ण स्थान छै।
बिना जलप्रपातक झारखण्डक पहचान अधूरी लगैत अछि।
हुणडू जलप्र्त सबस अधिक चलचित अछि।
जोन्हा जलप्रपात धार्मिक दृष््य सेहो महत्वपूर्ण मानल जाइत अछि।
दशम जलप्राप्त रोमांच प्रेमी लोकनिक आकर्षित करैत
हिरनी जलप्रपत शान्त वातावरण लेल प्रसिद्ध अछि
हेलो जल पर अपन विशाल ऊचाई लेल प्रशसित अछि
पञ्चघा परिवार सङ्ग घुमबाक लेल उत्तम स्थान अछि
सीता जलपक प्राकृतिक सुन्दरता अनुपम अछि
बुराघाक सेहो पर्यटक सनके आकर्षित करैत अछि
राज्य सरकार एतऽ सुविधाक विस्तार करै रहल अछि
पर्यटनक विकासक राज्यक आय सेहो बढ़ैत अछि
स्थानीय हस्तिलिपक विक्रम सेहो द दी घ तऽसी
एत एक भोजन सेहो पर्यटक काँ के प्रस पड़ैत अछि
झाड़खण्ड प्राकृतिक धरोहन समुद्र राज्य अछि
जलप्रपतसभह एहि धरोहरक महत्वपूर्ण हिस्सा अछि
प्रकृतरिक स्चन हमसब जिम्मेदारी अछि छी
जङ्गल कटलासँ जलप्रपात पर असर पड़ि सकैत अछि
न सेहो सेहो आवश्यक अछि अछि
स्वच्छ जल रहत तखनिएे जलपर्पच सुन्दर रहत
पर्यावरण आ पर्यटन एक दोसान जुड़ल अछि
दुनूके सतुलित रूपमे बचाक के रखबाक चाही
झड़खण्ड भ्रमपण जल पदार्थ आवश्यक देखबाक चाही
ई यात्रा जीवनभरिक ज्ञात बनि सकैत अछि
बच्चासभ सेहो प्रकतिकसँ प्रेम करयल सिखैत अछि
एतऽक दृश्य किताबसँ बेसी प्रभाव छोड़ैत अछि
प्राकृतिक शिक्षा व्यावहारिक रूपीमे भेटैत अछि
एहि कारण शैक्षणिक भ्रमण महत्वपूर्ण होइत अछि
जलप्रात सभ राज्यक गौरव छथि
झारखण्डक पहचानमे एकर विशेष योगदान अछि
प्रत्येक नागरिक एकर मतब बुझबाक चाही
आ संरचमे सहयोग करबाक चाही
जलप्राप्त सभ प्रकृतिक अमूल्य उपवाद छथि
ई भावी पीढ़ी लेल सुरक्षित रखबाक आवश्यक अछि
प्रकृतिक सुन्दरता सभके आकर्षित करैत अछि
पर्यटनक मध्यमसँ राज्यक छवि उज्ज्वल बनैत अछि
देश विदेशक लोक झारखण्डे चिन्हाइ लगैत छथि
ई राज्यक विकास लेल सकारात्मक बात अछि
हमरा झारखण्डक जलप्रात पर गरव अछि
हमरो बहुत गर्व महसूस होइत अछि
अवसर भेटत तऽ हमसभ एकर एकसंग भ्रमण करब
जरूर यात्रा यादगार रहत
हम पहिने जहनदू जलपरात जायब
तकर बाद जोना आदर्शन देखब
फेर हिरनी आ पंचघाट सेहो घुमाउ
लूत जोरपर्वत देखबसँ यात्रा सफल भऽ जायत
एतेक दृश्य जीवन भरि याद रहब
प्राकृतिक सुन्दरता शब्दमे वर्णन करब कठिन अछि
कतयस देखला पर एकर असली आनन्द भेटैत अछि
फोटो आ वीडियो पूरा अनुभव नहि दे सकैत अछि
प्रतरीक बीज रहब अलग अनुभूति देत अछि
ई मन आ शरीर दुनूके ताजगी दैत अछि
झारखण्ड पर्यटक दृष्टि तेजी सँ विकसित भए रहल अछि
सुविधा बनला सँ पर्यटन उद्योग आओर मजबूत होयत
स्थानीय युवक रोजगारक अवसर भेटत
राज्यक आर्थिक विकासमे सहायता भेटत
ईसभ जलप्रात विकासक माध्यम सेहो छथि
प्राकृतिक आ अर्थव्यवस्था दुनूके लाभ भेटैत अछि
ई बहुत सकारात्तम बात अछि
सभ लोकंके ककमनसँ कम एक बेर झारखण्ड भ्रमण करबाक चाही
विशेष रूपक जलप्रात सभ आवश्यक देखबाक चाही
इतएक वातावरण अत्यंत स्वच्छ रहैत अछि
सड़क भीड़ भाड़ाक दुः शान्त अनुभव भेटैत अछि
परिवारक संग समय बितायब लेल उत्तम तन अछि
तोरा सबके संग सेहो खूब आनन्द आबैत अछि
बरसात मे दृश्य सभसँ अधिक सुन्दर होइत अछि
मृदा सुरक्षा नियमित पालन जरुर अछि
जलप्रपातक नजदीकी सावधानी बरतबाक चाही
दुर्घटना सँ बचबाक लेल निर्देश मानू
प्राकृतिक सम्मान करब सभक कर्तव्य अछि
जंगल आ नदीक से स्वचछ राखू
पर्यावरण संरक्षण सँ पर्यटन सुरक्षित रहत
भावी पीढ़ी सेहो एकर आनन्द उठा सकत
झारखण्ड वास्तवमे प्राकृतिक खजाना अछि
जल प्राप्त सब यही खजानाक चमकदार रहतन छथि
एहि भविष्यपर चर्चा के बहुत आनन्द लायल
हमरा सेहो बहुत न जान